हल्लो।
हेल्लो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल जी। कहिड़ो हालु आह?
बढ़िया। तव्हां ॿुधायो?
बसि।
ॿियो, छा था कयो?
वॉक एंड टॉक।
हूहूहूं सही आह।
हाणे पढ़ाई करे निकिता, निकितो आह।
हू, हूम,
हाणे ॾिसां थो, अचंदम या न।
अच्छा। खाना खाधव?
हा खाई वरितो हिकु कलाकु पहिरीं। हून खां पोह ही टयूशन पढ़णु वियो हुयमि
अच्छा। सुठो आहे हे भी। मां भी आज कॉलन ते ॻाल की हुई न, ॿीह, टीह छोकरी
केतिरी कॉल थी विया आहिनि?
सोलहां सत्रहां ही थी विया आहिन हाणे त बसि। हाणे त चार कॉलन जी ही त आई हुई बसि।
अच्छा
अपडेट ना थियो आहे न हाणे
सुभाणे थींदो वरी
हा हिकु त हुन सां ही हुई टरविश वारी से ही हुन जी
छा पई चए?
पहिरियों त मां न हुनखे पहचाणियो पर बाद में हो मूंखे चए पई न की मां ड्रामा ॾिसदी आहया हेडा फिर मां चयो हुन खे की हा, हा मां चयो की कल तव्हां कयो न कयो वियो न ॻाल्हि मुंहिंजो मामा हुयो त हो तोखे चइनि पियो न की मुंहिंजी भांजी आहे साण में, मां हूई भांजी आहियां तो खिले पई चए पई सही आ, मां छा कयो मां पहिले ई हुनखे कॉल ते चई वियो आहे की मां खे न हेतिरी ईंदी आए त चए पई कोई बात नी कयो तव्हां हीअं ई मतलब, फिर कोई ॻाल्हि कान्हे हा हीअं ई तो फिर ब ट्रे और हुई छोकरीयूँ हिकु हो ऊहा हो बि ट्वेल्थ जी हुई हुनखे बि नथी अचे पई हेतिरी त फिर असां
ॻाल्हायो हिकु छो छोकिरीअ सां एकवीह साल जी हुई हो चहे पई तव्हांजी जा सिधी त इलाही सुठी सुठी आ मांखे त ईंदी नाहे, अध शब्द हिंदी जा चवे पई अधु सिंधी ॻाल्हाए पई
हा हिकु एकवीह साल जी छोकिरी सां मुंहिंजी बि थी वई न अॼकल्ह हो एम पी मां हुई हा
हा इलाही पास- पासे था रहवन माण्हू
हा हुनिसो मतलबु मुंहिंॼो त हो सुठो थो अचे टाइम ॿि इफेक्टिव टाइम बि पता नी कीअं ती अलाए कीयें पई अचे भई टाइम सुठो सत मिनट, अठ मिनट हीअं तो अचे
शुरूआत में ईंदो आ
हा मां त खुद ई हैरान थीं थियां भई न ईं पर मां नानीअ ॼे कॉल फोन सां ॿि कई हुई हिक् हिक कॉल हुनखे इ टर्किश खे ई अ छोकी मुंहिंजे फोन ते नथी लॻे न हिकदमि कालियूं हिकु सांण नथी लॻे हुनमें हीअं ई तो ॾिसाइ ॾि ई ॾिखाए कि ॿिॼी़ आए या हे हो पता नी त फिर अलाए फिर मां न नानीअ जे फोन सां हुनखे कयो की चलो अ कोई ना हुनिजी फोन सां ती कयां पर फिर उनमें ॿि सुठो आयो हुनमें त बल्कि नओं मिन निट आयो हुयो
अच्छा
हां त खुद
मांजो त हिकिरी कॉल ॼो ॿि नव मिनट न आयो आ
हा मां त ख़ुदि पै हैरान थी व्यां भई
तूं खाधे वट्ते खाणों खाइदी वते
हा
तूं ई ॻालांइंदी रहंदीय त, रेशो, कॉलर अऊं कॉलर अऊं कॉली ॼी रेशो बिगिड़ॼी वेंदी।
ॻाल्हायो ॻाल्हायो, अच्छा अच्छा ॻाल्हायो, तव्हां ॿि। खाणो तो खाए।
हा चरियो।
नालो सुमेत
हाणें असां, हाणें असां मंदिर विया हुया से
हुं हुं।
त छा थियो
हूं।
केसवानी दादा मैसेॼ विझयो हुयो ग्रुप में भई हर मंगल ॼो विज् विझदा आहिनि हो, अठे वॼे हनुमान चालीसा ॼो पाठ थियणो आ।
हूं हूं।
पंजवानी विझयो भई साढी सते लाकूं असां मीटिंग केंदासे हुनखां पो साढी अठे असां पाठ केंदासें।
हूं।
त माखे मन हुयो मीटिंग में वञण ॼो मां वञें वयाई न।
पो, अच्छा
मां पोहचयुमि होॾे अठ वीह ते, ॼीअंई मां एन् -टर कयमि मंदिर में, त सोसाइटी जा माण्हूं ईंदा आहिनि हर मंगल जो पाठ करण, हो वेठा हुया, हुननि दोहो शुरू करे छॾयऊं, हनुमान चालीसा जो
हुं हुं।
त मां ॿि वेही रहियमि होॾे, ई, मां पंडित खे चयो भई, तव्हां पाठ शुरू कराए छॾियो आ बट पंजवानीअ दादा साढी अठे, चवनि पिया अऊं हो त हेठ आइनि मीटिंग ता करनि।
मंदिर वारे पंडित खे?
हा, त हुन चयो भई मां मां, स स सॾ तो कयां हुननि खे।
हुं हुं।
वरी हो वञी करे चई आयो हुननि खे अलाए छा? मां त वेही रहियमि पाठ करण सभी बेसमेंट में हुया मां, अकेलो मथे हुयुमि सोसाइटी जे माण्हू साण
अच्छा अच्छा।
त हुन जीअं, हुननि जीअं चालू कयो मां बि वेठी वियमि। भई मां छो पाठ ना कंदुमि। त हाणे, वरी उहो भूटानी आयो मथे पंजे ॾह मिंट बाद, हीअं ॾिसी करे मुंहं टेड़ो करे करे हली वियो हेठि अलाए छा चवईं नीचे वञझी करे हिन में, अऊं तुंहिंजी मम्मी बि मुंहिंजे साणी वई हुई मंदिर मतिलब, उहे असांजो टाइम हिकिड़ो ई हुयो, हा, मंदरु एंटर करण जो हा उहो बि मथे ई हुई, वरी गाबा जी बि अची विया त मां चयो हलो हा हले हाणे ठीकु आहे। ॿ टे माण्हू अची विया आहिनि।
हा।
त मूंखे डाउट थियो भई इहे न चवनि भई अमन चालू करायो आ पार्ट मथे।
हा थी सघदो आहे।
मां बाबा जी खे ॿुधाई हीअ ॻाल्हि, पाठ खां पो। भई हे चए उहो आया ई न हुन खां पो। पंद्रहं वीह मिंट थी विया, पाठ पूरो थी वियो, आरती थी वई, उह उह मथे ई न आया हिकु माण्हू बि।
हा
हो कल कलप जी विया।
हम
मां जीअं निकतमि, पंजवानी चए थो मांखे, तहां पाठ शुू कयो आ, हे आ, मां चयो दादा मां थोड़ी कयो आ। मां त जीअं आयमि, चालू थी वियो हुयो।
त बाक़ी ट्यूसडे जो किन वजे, के वजे थींदो आहे हूअ चालू?
अठे बजे थींदो आहे। ऐं हाणे सोसाइटी वारनि खे ऐं पंडित खे थोड़ी पतो आ कि असांजी मीटिंग ती थिए हेठ।
हा उ थोड़ी चेंज कइंदा।
ॻाल्हि ॿुधाईंदा न आहिन पूरी, फिर अनार मंडी चए पियो मां बि वेट थो करां। कंया, मां चयोओ बई मां छा कया? मां जीअं
हा
नि माल, होॾे माल ई चालू थी वियो उहो पाठ। त मा छा कयां, मां चयो तव्हांखे कैं थो केर थो चए भई मां शुरू करायो आ, तव्हां मूंखे ॿुधायो, वरी शांत। थी वियो, न न न न फिर, हाणे!
हे उ खण जो भुटानी दादा ई चयो हूंदो न।
हुन ई चयो हूंदो, हुन ई तीरी ॿारी हूंदी, हुनजी आदत आ।
छा त आए तंवा सां त ईअं ई चिड़़ंदा आहियूं।
हम
ईअं ई मम्मी बि ॿुधाए पई पता नंइ छा- छा, मां त एतिरो ध्यानु ई न ॾींदी आयां।
पोइ सारे चवनि पिया, भई असांखे वञिणो आ होॾे, हरिद्वार न ज्योतिन संगम। हुते वञिणो आ, ज़रूरी आ इलाही। अॼु शिल्पा अंऊं बाबा जी जहिड़ा थींदा आहिन चलीअ में।
हा दिल्ली में ई न।
कृपया भई पंहिंजे मंदर खे ॾिसो पहिरे! न न होॾे शकल दिखाएंणी आ त हे आज डिसाइड त डिसाइड कयन पिया भई केर- केर उहो ईंदो, जेको आर्टिस्ट - - नी सिंगर केरु ईंदो त शिल्प - - पा अंऊ बाबा जी हिकड़ी ॻाल्ह चई, भई हे त ॿुधायो - - अगर हुन ॾींह जिन ॾींहुं तव्हां डिसाइड था कयो हुन ॾींहुं ज्योति संगम हुजे - - त असां छा कहंदासीं भई - -
हा
कलपजी व्यो उनी ॻाल - - न तव्हां पांजो, तव्हां पांजो प्रोग्राम ॾिसो। या हेॾ जो प्रोग्राम ॾिसो या होॾ जो प्रोग्राम ॾिसो।
न हिअं ई आ, हुनखे कोई बि एडवााइस न चाहिए न चाहींदी आ।
मां हिन खे इशारे मां चयो बि भई तू न चओ बाबा जी खे चवण ॾे हे,
हा सही ॻाल्ह आ भई हूं त आपस में रिश्तेदार आयूं भई - -
हा भई असांखे मूं गंदो कयूं - - वरी मां पंज सत मिंट वेट कयो हिनन जी ॿुधी हा- हू- ही- हा- कहिड़ा कई वरी- वरी मांजी क्लास जो टाइम थी वियो मां अची वियम।
मम्मी त फिर लेट - टी आई हुई न तो चए पई की हे राजेेश अंकल और इये - - विक्की मांमा वगैरह हे पंडित वगैरह डिसाइड - - पए की हिन वारी म - - मतलब बारहा तारीक़ तईं मतलब हरिद्वार - - वेंदास अउं होॾा ई स्टार्ट केंदा - - चालीहा- -
चालीहो जी स्टार्टिंग बि होॾां ई थींदी - -
हा- हा, की ॿारां खेई - - असां वेंदो मम्मा चए पई की मां त चए छॾियो राजेश अंकल खे की - - मतलब नाव इजो ऊ ह बतानी हे - हा होई वाई फाई करे - -
हिन खां पो मांजी ॻाल्हि कराईंदी आ शिल्पा खां हिन कॉल में मां ॻाल्हाईंदमि हुन सां।
हा। हो हे ई पई चए की असां बि त चऊं ता न की हलो हेॾे होॾे घुमण ता हलूं, त तव्हां चलण तो हिनजे साथ त वञजो ता हियं हियं
हम्म- हे छा ॻाल्ह हुई हे बि चरियो आ वांगण आ बिल्कुल ई - -
हा ईअं हो ई तो चवे पई मम्मी हिअं त न थींदो आहे किथे बि कि किथे बि की भई - - शुरूआत में ई त्हां होॾा ई शुरू कयो ता। हीअं त न थींदो आहे न शुरू त पंहिंजे मंदिर सां ई थींदो आ।
सही ॻाल्ह आ, त पंजवानी दादा कुछ न चयो हिनमें हिन ॻाल्ह
मूंखे नाहे ख़बर हेतरी मम्मा - - शायद गोौरी आंटी खां ॻाल्ह पई करे त मां उहो ई ॿुधां पई - -
त गौरी आंटी बि हुई होॾे हुन महल,
शायद मांखे पक न -न -न -न हुई, छोकी मम्मा चए पई न की तव्हां त हली विया आहियो, मुंहिंजो त दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे, होॾे खड़े खड़े।
अच्छा मांजी क्लास हुई मां बि अची वियम भई मां
हा न सही आ मां त मना ई पई कयां मम्मीअ खे की न वञजो आज कॉल ते ॻाल कयांउ त मम्मीअ सां ई त करायां कॉल ॿ ट्रे त कल बि कराई आज बि कराई, छोकी हुननजो त शुरू हुयो नाहे मां चयो की हिन सा ई कयो तव्हां ई हुनजो बि सुठो पयो अचे टाइम,
हा सुठो आ वरी साॻी ॻाल्हि आ सही आ।
हा उहो ई मां चयो कि तव्हां कयो, मम्मी चए पई कि न मूंखे वञिणो आ, अॼु मीटिंग आ। हे वो ॾिसदी आहियां छा थींदो आहे होॾे हा वञिजो भाई। हाणी मामा ॿुधाए पियो, अचो ता तहां।
ॾिसां तो हाणे, छा तो कयां? सोचां थो, हिननि खे मोकिलियूं। स्कूल सुभाणे न मोकिलियूं।
होमवर्क थी वियो?
काथे थियो आ, टाइम ई काने।
फिर कीअं मोकिलींदो?
चार ॾींहं जो टाइम ॾींदा हो, भई नैक्स्ट वीक ताईं जमा करायो कमु, असां कराए वठंदासीं। मां हाणे वरुण, वरुण खां थो ॻाल्हायां, हुनजो मैसेज आयो आहे, अलाहे कई काम आहे हुनखे, वरी वरी मां मैसेज कंदुमि, न न न नॉर्मल कॉल थो
अच्छा हीअ, त अचो न हेॾे, हुनखे बि सॾु था कयूं। चलो हा हे ॿि सही ॻाल्हि आ, ठीकु आ, ठीकु आ, चलो कयो फिर मूंखे ॿुधाइजो। ठीकु आ।
हा, वरी शिल्पा सां ॻाल्हाइणो आ मांखे।
ठीकु आ, ठीकु आ, ठीकु आ, ओके जय झूलेलाल। छा